नमस्कार
ठीक छै ने
सब ठीक छै आपका क्या हाल
हँ हमरो ठीक छै
हँ जी जी
आचामे एकटा विषय पर चर्चा करत चाहतनी बहुत दिन बाद अहाँ गप्प भय रहल आइ बाजारसँ घुरैत समय एकटा विषय मनमे आयल सचलू आ चर्चा कर चर्चा करी ह
हँ हेलो जरूर बताउ कोन विषय परर गप्प करय चाहैत छी
कल्हि हम घरक समामान किीनै गेल छलियहु देखलियौ जे लगभग हर चीजक दाम पहिनेसँ बेसी पहिनििसँ बेसी भय गेल एहि कारण भढ़त महंगाईक विषयमन मे आयल
हँ ई बात तो हमस महसूस करैत छी किछु बर्ष पहिले जतेक पैसामे घरक बहुत सामान आबि जाइत छल आ ओतबा में आधा सामानो नहि अबै
बिलकुल विशेष के ओ दाली तेल तरकारी आ दोसर आवश्यक वस्तु काम लगातार बढ़ैत दिखाई पड़ैत छै सामान्य परिवार लेल बजट बननाइ कठिन भए रहल छै
सही कहलियए माध्यम आय वला परिवार सब पर एक प्रभाव बेसी पड़ैत छै ओ सब आय आ खर्चो के बीच संन्तुलन बनबए मे संघर्ष करैतत छै
हमरा लगैत छै जे महँगाईके कारण लोकक बचत क्षमता सेहो कम भहि जाइत छै पहिने जतेक बचत भय जाइत छल आब ओ कठिन भए गेल छै
जखन दैनिक खर्च बढ़ि जाइत छै तखन बचत लेल कम अवसर बचैत छै एहिह कारण भविष्य ने योजना बनबए से चुनौतीपूर्ण भच जाइके छै
ह बिलकुल गाममे सेहो लोक एहि विषयपर बहुत चर्चा करैत छथिन किसान मजदूर दुकानदार सब अपन अपन दृष्टिकोणसँ महगाईक प्रभाव महसू महसूस करैत अछि
बिलकुल माहगाईक असर सामजक लगभग हर वर्ग पर पड़ैतै छैय केयो प्रत्य्यक्ष रूपसे तऽ के अप्रत्यक्ष रूप संग एकर प्रभात देखैत छथि
हमरा लगैत छै जे एहि एहि विषयके गहराइसँ बुझबाक जरूरी छै आखिर महंगाई केवल दाम बढ़बाक नाम नहि बल्कि लोकक जीवनशैली पर सेहो असर डाल छै
सही बात जखन खर्च बढ़त छैय तखन लोक अपन प्राथमिकता सेहो बदलय लगैत छथि कतेको बेर आवश्यक अ गैर आवश्यक चीजमे अन्तर करबे करैत छैय
ह बिलकुल कहि एक दुकानदार कहैत छलहु जे परिवहन आ अन्य खर्च बढ़लासं वस्तुक दाम पर प्रभाव पड़ै छै एहि कारण बजारक स्थिति बदले रहै छैय
ह एकटा वस्तुक दाम केवल ओकर उत्पन्न पर निर् ब नहि ह करै छै ओकर बाजार तक पहुँचबाय मे लागल विभिन्न खर्च सेहो मरऽ महत्वपूर्ण होइत छैय
बिलकुल हमरा लगै छै जे एहि विषय पर आरो विस्तार से गप्प करबाक जरूरी छै आखिर महंगाईक प्रभाव पर परिवार पर अलग अलग ढंग से प परैत छैय
बिलकुल जी ई विषय बहुत महत्वपूर्ण छैय तखन बताउ अहाँके अनुस रबढ़ैत महगाई बीच सामान्य परिवार सभ अपन खर्चा केना व्यवस्थित कत सकैत छी
हमरा अनुसार सबसे पहिने परिवार के अपन खर्चक स्पष्ट हिसाब रखबाक चाही जखन आदमी आ खर्चके सही जानकारी रहततखन आवश्यक खर्च परर नियन्त्रण आसान होयत
बिलकुल सही बहुत लोक बिना हिसाब किताब खर्च करैत छथि बादमे बुझाइत छैय जे पैसा कतऽ खर्च भेट गेल एहि कारण योजना जरूर छैय
बिलकुल कल ही हम एक परिवारक उदाहरण सुनलू ओ सब हर महीना खर्चक सूचि बनबैत अछी यौ सब हुनका बुझाइ छैय जे कोन चीज आवश्यक छैय आ कोन चीज पर खर्च कम कैल जा सक छै, हेलो
लाभदायक होइत छैय जखन परिवार सोचि समझी कैत खर्च करैत छैय तखन आर्थिक दबाव किछु कम भऽ सकैत छैय
ह मुदा केवल खर्च घटनाइ समाधान नै छै आमदनी बढ़बाइ पर सेहो विचार होयबाक चाही जे अतिरिक्त आयक कोनो सायऽ साधन भेटै तऽ स्थिति बेहतर भए सकैत छै हेलो हेलो
सही कहलियए हेलो
हेलो
नहि नहि थोड़े डिस्टर्ब करए छै नेटवर्क
अच्छा ठीक बा हमरा लगैत छै जे महगाई समय मे बचतक महत्व आरो बढ़ि जाइत छै चाहे थोड़े थोड़े हो मुद्दा नियमित बचत जरूरी छै
सही कहलियए बचत कठिन समय पे बहुत सहायता करैत छै एहि कारण आइ किछु भाग बचबायके आदत बनबइ नहि होइत छै
बिल्कुल काल्हि एक हम बुजुर्ग कहैत छलै जे पहिने लोक आवश्यकता अनुसार खर्च करैत छलै दिखावा पर कम ध्यान देैत छलै एहि कारण आर्थिक संतुलन बनबैत रहल छै
हँ ई बातमे बहुत सोचै छै आइ काल्हि ही कतेको बेर लोक आवश्यकता संग नीचा देखबय लेल खर्च करैत छथि एहिसँ आर्थिक दबाव बढ़े छै
हमरा लगै छै जे बच्चासभके सेहो पैसाक महत्व सिखाल जाबेक चाही जे शुरुआत से ओ समझ रहत तऽ ओ भविष्यमे ओ बेहतर निर्णय ले सकत
बिलकुल आर्थिक अनुशासन सेहो एकटा शिक्षा चरण छै ई जतेक जल्दी सीखल जाय ओतेक नीक
बिलकुल महंगाईक कारण कतेको परिवार अपन खान पान अप जीवन शैलीमे बदलाव सेहो कहि रहल छथि ई स्थिति रोचबाक विषय छै
हँ विशेष के निम्न आय वाला परिवार सब ले के चुन ऐं चुनौतीपूर्ण समय भऽ सकैत छै एहि कारण समाजमे सहजोग भावना सेहो ज जरूरी छै
बिलकुल हमरा लगै छै जे जखन लोक एक दोसरक सहायता करएथ तखन कठिन परिस्थितिमे सामना करबाक आसान भए जाइत छै समाजक एक बहुत महत्वपूर्ण छै
सही बात परिवार पड़ोसी ओ समामाजक सहजोग कठिन समयमे बहुत पैघ सहारा बनैत छै
बिलकुल सच कहुँ तो बढ़ैत महगाई केवल आर्थिक विषय नहि छै ई लोकक सोंच जीवन शैली आ भविष्यक योजना पर सब पर प्रभाव डालैत छियै
बिलकुल एहि कारन एहि विषय के गंभीरतासँ बुझबा जरूरी छै जतेक समझदारी संग निर्णय ले जाय ओतेक परिस्थिति संग नीक ढंगसँ निपटल जा सकैत
बिलकुल बहुत नी नीक चर्चा भए रहल छल मुदा महंगाईक कारण अर्थव्यवस्था आ आम लोकक जीवन पर एकर दीर्घकालीन प्रभाव पर आरो गप्प करबाक बाकी छै
हँ अवश्य ई विषय बहुत व्यापक छै बताउ राम बताउ जी अहंग अनुसार बढ़ैत महंगाई सबसे पीक प्रभाव युगा पीढ़ी पर कोन पड़ैत छै
अनुसार बढ़ैत महंगाइक सबसँ पैघ प्रभाव युवा सब पर शिक्षाक आ रोजगार क्षेत्रमे पड़ैत छै पढ़ाइ खर्च प्रतियोगी परीक्षाक तैयार आ अन्य आवश्यकता सभ दिन प्रतिदिन महंगाई भए रहल छै
हँ ई बात सही छै बहुत युवा अपना सपन पूरा करेले लेल कठिन परिश्रम करते छथि मुदा बढ़ैत खर्च हुनका लेल अतिरिक्त चुनौती उत्पन्न करैत दैत छै
बिलकुल काल्हि एक छात्र कहैत छै जे किताब आवास औ यात्रा सभ पर पहिने सँ न बेसी खर्च होइत छै एहि कारण आर्थिक योजना बनबाइ बहुत जरूरी भए गेल छै
बिलकुल एहि परिस्थितिमे छात्र सबके समय समय आ धन दुनुक सही उपयोग करब जरुरत छै अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण भ जाइत छै
बिलकुल हमरा लगैत छै जे परिवार सब सेहो एहि कारण अपन प्राथमिकता बदलि रहल छथि पहिने जेकरा सामान्य खर्च मानल जाइत छल आब ओहिपर दोसर बेर सोचबाक पड़ैत छल
सही कहलियए बढ़ेैत महंगाई लोककेँ सोची समझी निर्णय लेबाक आत सिखबैत छै ई चुनौतीपूर्ण जरूर छै विदा किछु सिख सेहत दे छै
मुदा हम ओआशाबादी छी इतिहासमे बहुत बेर कठिन आर्थिक परिस्थिति आयल आ समयक संग इ सुधार सेहो भेल मेहनत आ साझेदारी सँ लोक आगाँ बढ़ैत रहल छथि
आँ सकारात्मक सोच बहुत जरूरी छै जोन लोक धैर्यजे रखत आ सहि दिशामे प्रयास करैत रहत परिस्थिति संग निपटैन आसान होइत
बिलकुल हमरा लगैत छै जे कौशल सिखबाक सेहो बहुत जरूरी भैल जाइ छै जतेक बेसी ज्ञान आ क्षमता रहत ओतेक बेसी अवसर प्राप्त होयबाक संभव संभावना रहत
बिलकुल बदलैत समयमे लगातार सिखैत रहनाइ बहुत महत्वपूर्ण छै ई भविष्य लेल सबसँ नीक तैयारी मानल जैत सकैत छै
हैलो सच कहुँ तोऽ मंहगाई एकटा चुनित चुनौती पूर्ण जरूर छै मुदा ई लोककेँ आर्थिक रूपसँ जागरूक बनबयमे सेहो भूमिका निभाबैत छै एहि से लोक अपन खर्च आ बचत तक महत्व बुझैत छथि
हँ आज जखन परिवार मिली के योजना बनबैत छै तखन कठिन परिस्थितिके बेहतर ढ़ंग संग संभव मऽ जा सकैत छी एकता आ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण छै
बिल्कूल बहुत सही बात कह ले एहि विषयपर गप्प करैत करैत बहुत किछु सीखय लेलऽ भेटत महगाई प्रभाव केवल बाजार तक सीमित नहि छै बल्कि समाजक हर क्षेत्रमे जुड़ल छै।
जी बिल्कुल एहि कारण एहि विषयके बुझबाक आ जागरूक रहबबाक जरूरी छै ज्ञान आ समझदारी सङ्ग लेल निर्णय हमेशा लाभदायक होइत छै
ह अच्छा ठीक बु बादमे बात कि जाइ
ठीक बा ठीक बा
नमस्कार।
नमस्कार
अच्छा सुनू। हमरा लगैत छै जे ई विषय बहुत महत्वपूर्ण छै तू कतू
जी बिल्कुल